हेलो
ऊँ नमस्कार।
जी नमस्कार।
आओर बताबै छी ने अहाँके समाचार सभ नीक छी।
जी यहाँक समाचार सब नीक छै। की छै?
हँ इधर समाचार सब नीक छै। कहै छी अहाँ के आवाज कट कट के अबैत छै। छै
आब आबै छियै ऐ घर।
हँ आब ठीक आबै छै।
कहै छी ने अहाँके केना ओना खायल जाइ छियै।
हँ खा रहल छीयै।
हम खेलियै चावल, दाल, सब्जी। सलाद‌ इहे सभ खलीए अहाँ की की खलीए?
हमहू खैले छियै पापड़, तिलौरी, अचार, रोटी, चाव हम सब्जिएसँ खए लै छियै।
चलिय अहाँके भी बहुत नीक खाना खलियै ए।
जी यह क नीके खाना खाइ छियै ऐसे अहाँके मने की की करै छियै अभी?
हम तऽ कहै छी खााके। केना खा कऽ लेटल छी बिस्तरपर?
ओ तऽ आहाँ के जे नीक करै छी।
हम अबै छी अहाँके की कहै छथि?
इमऽपे अहाँ से सुत के बात करै छियै‌।
और बोलै छी ने‌। कहै छी अहाँके कोन घूमने उमने जाइ छी?
जी सोचै तऽ छियै ई तका बतरौलिये घूमि के आबै छियै।
चलै छै अहाँके?
बस बतरौली हम तऽ सोचै छी चलै छी। मोतिहारी चारखा पार्क घुमि के आबै छै।
नै अभी तऽ पैसा ना छियै साइकिले से जाइ छी। तरौली आ चारखा पार्क तऽ साइकिले से जाइ छी।
ऊँ
चलै छै अहाँके?
हूँ हूँ चलै छी।
चलै छी तऽ अहाँके फोन कऽ देबै छी हमरा ठीक छै।
हूँ ठीक छै।
हूँ नाव अइछ ने? हँ सुनैमे अबै छी कि शादी करै छियै।
ना शादी कहाँ करै छी।
केहने करै छी कए दिन अगूआ आयल छी कि तब भागि गेल छियै अहाँके देख के।
कहाँ अगुआ आयल छै?
नै आयल छियै। आ ना ना अहाँके नहि। ह ओ की बोलै छै ने बोबीके आयल छियै।
ओह आयल छै अगुआ।
नहि झलक के आयल छी। भीतर य अगूआयल छी आ भागल छी देखके। कै गो बड़ी देखाइ दोसरे टाइपके लड़ि जाइ छै ओहीसे।
ओ इसीलिए भागि जाइ छै ओतहि।
हूँ
करेक छै तनिका हमरा लागै छै ओ करेक छै।
ई चिज अहाँके तऽ एक नम्बर नीक कहै छी। हमरो लागै छै जे करेक छै।
हँ आबै छै। लेकिन अहाँके अगुआ अगुआ आबै छै कि नहि?
हँ हमरो अगुआ आयल छल मने दहेज उहेज दे के कैर लेनेे लै छियै।
ह आ बतबै छी अहाँके मतलब अहाँके मौसम कैसे छै?
यहाँ के तऽ मौसम का कहै छै यहाँ से बड़ी रौदा पड़ै छै। अहाँके कैसन मौसम छियै?
हेलो
हँ इधर भी मौसम बहुत रौदा होेइ छै बहुत गर्मी पड़ै छै की कही। इहाँ बहुत गर्मी पड़ै छै। अहाँके मतलब अहाँके बहुत गर्मी पड़ै छै।
जी इहाँ बड़ी रौदा पड़ै छै। आ रौदा से पूरा देह मुँह सभ तोपा जाइ छी।
हँ चलियै आओर बतबै छी ने मतलब अहाँके खाना पीना बनेने अबै छी।
जी एना करै छी बनाबे आइ छी दाल भात कोबी के सब्जी परोर के सब्जी भि घी रोटी अचार। सलाद बना लेबै छियै करैलाके सब्जी बना लेबै छियै ऊपरसँ भगवति रहै छै न अंडा चावल बना लेबै छी बिरियानी चावल बना इेहे सब बना लेबै छी। अहाँक कहै छी ने अहाँ की की बना लेबै छी!
हम बना लेबै छी चावल, दाल, सब्जी। रोटी भुजिया। सल्हाद, मीट, मछली।
न होके तऽ बारा नीक- नीक चीज बना लेबै छी।
हँ अहाँके मतलब की की बनाय लेबै छी?
न बतैने छी अभी?
हँ बतैने छी। कहै छी ने मतलब अहाँके खेलमे कोन कोन सा खेल पसन्द छै?
ई हमके पसन्द छै हॉकी, बैडमिंटन, कैरम बोर्ड, लीडो। जे बतौला त इआइस पाइस। आऔर का कहै छी किरकेट पसन्द छियै इहे सब पसन्द छियै। और गोपी के घर पसन्द छियै आओर गोपी तुरंत पस इेहे सब पसंद छै। अहाँक कहै छी ने अहाँके सबसँ नीक नीक खेल कोन लागै छै?
हमरा सभसँ नीक लागै छै। डोला पाती कब्बडी गुली डंटा और खे दै छी आओर खे आओर खेलै छी उँ फुट बॉल, किरकेट, वॉलीबॉल, बैडमिंटन।
हँ अहूँ तऽ बारा नीक-नीक खेल खेलैत छी।
हँ।
तऽ सब चिज मे नीक कोन लागै छै?
ओमे सभसँ नीक लागै छै फुटबॉल। क्रिकेट ईन दुनू नीक लागै छै।
आहाँके हमरा तऽ लागै छै बड़का होके मौसी बनै छै।
मेसी बनै छै। हम तऽ रेनााल्डो रेनााल्डो बनेै छी।
अहाँके नेराल्डो बनै छियै।
हँ
नेराल्डो क्या करै छियै?
रेनााल्डो भी ब्वाय छियै गेन्दा खेलाते छै।
अछा उहे मारै छी। मने बड़का आदमी बिछै या।
हँ बहुत बड़का पुलिया छियै ने। ओकर नाम छियै
लेकिन ई नहि सोचै छियै। अभी टाइमो कितना धीरे धीरे बीतै छै ने।
हँ ई त बात कहै छी अहाँके नीक। हँ बोलै छी ने। कहै छी अच्छा अहाँके। मतलब मास्टरजी अच्छा उच्छा पढ़ लै छीयै‌
हं लगैले छी, आम के लगैले छी, आंवला के लगैले छी, नींबू के लगैले छी, कटह हल के लगैले छी सोहजन के लगैले छी इहे के लगैले छी। अहाँके माता जी आब तऽ चलबय ने छियै।
हँ हमरा माताजी आम खिलौने छैय। आओर लऽ गेल छियै कटहर के अचार खेने छी अहाँके। कटहल के अचार लगेले छियै आओर नीम्बू क लगेले छियै आओर लगले छियै आओर ओकराके आँवला के लगले छियै। इहे सब के लगले छियै।
यहाँके तऽ बारा नितन बगीचा लगयले छियै।
ह अहाँके माताजी लगले छियै?
जी जी नहि कहले छियै अब। हँ कही बत एक पीस नेने आबै छीै किये के ई त गिनल छियै।
अहाँ हमरा ईटा कहाँ खरीदार छैय।
हँ खरीदार तऽ छियै अहाँके खरीदार छियै की अहाँके परिवार के खरीदार छियै।
नहि हमरो नहि खरीद रहल छी बगलमे के एगो आदमी खरीद रहल छैय।
अच्छा एगो आादमे खरीद रहल छी कितना रूपे ईंटा देले छियै।
ओ पता न उ जानै छैय ने।
अहाँ किये न जात छी।
हमर अंदाज सँ बीस पचीस हजार मे मिलै छैय।
आ कम से कम कितना ईंटा होय छैय?
वेयू बीस हजार छियै ईटा दू हजार होइत।
हुँ तब त बड़ा दाम ले लय छैय बीस पचीस हजार।
हँ ताम तऽ दे देै छैय।
बड़ी महँंगाई बढ़ै छैय ने अहिसे।
हँ
तेहेन।
कहै छी ने अहाँके मतलब ईंटा उटा खइले छी की।
जी खरीदले छियै। देतियै एक नम्बर ईंटा खरीदले छियै दे दै छियै चालीस हजार के दू हजार ईंटा।
छियालिस आर खइले छियै।
जी बड़ा ज्यदा ही दाम ले लेले छी।
अहाँके तऽ बहुत मंहगा खरीद ले छियै ईंटा हमरा आरि के तऽ सस्तेमे मिल जाय छैय।
जी कब लेले छियै?
हँ ठक तऽ देले छैय तब की करबै। इहो से तऽ मंहगा शहरमे मिलै छैय।
हँ बेब समानी मे तऽ मिलै छैय ई तऽ हमरो पता छैय। बहुत मंहगा मे लेने रहै छियै। कि नहि।
हँ
। चले छी अहा से बात बड़ा नीक लागे छै। ै कभी आब समय मिलै छै तऽ अहाँसँ गप सप करै छीयै।
अरे नमस्कार।
त